बढ़िया बढ़िया रा धे राधे खुश रहै जाइ जाउ आनंन्द रहूं बस
खेनाइ बनि गेलै
ऐ बनि रहल छै एखन
की सब बनि रहल छै आई
बनिए रहल छै एखन
की सब बनि रहल छै कटहर के तेरकारी हँ तहन तऽ बड नीक अछि बड नीक लागैत रहै छै कटहलो के तरकारी लागत मौंसे जेना लागत
आ हँ हँ कटहर के छो छोट छोटका कटहर जे छै न से दऽ गेलखिन हैं उएह छोटका कट हँ आ ओकरे कनि राखि लेलियै या तऽ ओकरे कनि बोर बनेबै कटहरके बोर
हँ कटहल के बोरो जे नीक लागत तड़ि क खाय मे कचरी जेना बड नीक लागैत रहै छै ओहो खाय मे
तरकारी अल्लू दऽ क आ भात आ उएह कटहर के बड़ बनेबै
अच्छा अच्छा भात भाते बनतै आई
हँ कटहर तरका
हँ हँ हँ से त नीक के छै अहाँ सब के तऽ ईहे छलै रातियो मे अपन भात बनेलौ सबगोटा मीलक दिन भरि सब रहितो नहि छै साथ मे
हँ दिनक क रोटिये खा बनि गेल हँ रातिये क भात बनेलौ
ठीके अछि नीके अछि ताहि हिसाबसँ रहै छय
अहाँ सबके भऽ गेलै खाना पि
नई हमरा सभके नई भेला हमर सभके तरकारी बनि गेल अछि छै हमर लेकिन रोटी नै बनेलुया आटा साएन क रखने छी आ बनायब कनी देर मे लाइट के कटि गेल यऽ कनि तऽ सोचलियै कनि लागि तेहिके बाद बनायब
अच्छा अच्छा लाइट
ह ह ह तऽ गर्मियो छैय न बारिश भेल रहै भोर मे लेकिन उमस कऽ देने छैय
नयी भोरमे तऽ आइ हमरो सभ दिशा पाएन भेलै खूब प झमैकि झमैकि कऽ बुझियौ आधा घण्टा तक बौआ सबके इस्कुल जाए के बेड़ छला हँ तऽ खूब भेलै आ फेर बौआ सब भीज भाजि कऽ ईस्कुल गेलैया आ तहन छुटि गेलै तहन स फेर मौसम अथी आब देखियौ
छलिएया बा वर्षा भेल अँ तेहन टाइममे तेहन समयमे आबि जायत न जे होइत रहत की जे की लोक इम्हर जेते स्कूल केने जेते तेहने समय मे एबो करत लाइटो तेहने समय मे कटत हू
तैआार भऽ गेल छलै तहन ने जाकऽ पानि शुरू भेलै एकदम मौसम साफ छलैय आ जखने देखलकै तैयार भेलै जायके टाइम छलै दस मिनट तऽ झमकऽ लगलैय आब की करियै आब की करियै फेर गाड़ी वला के फोन
देखैत छियै आइ काल्हि मेघो तेनाहिते बजैत रहत त एते जोर जोर से बजैत रहत बिजली ठनका खसैत रहै छैय तऽ त त खासतै रहे छैय सुनै जे छियै तऽ अथीे धऽ लऽ य एकदम आदंक धल लेया तेहन
हँ खूब गाछ बिहायर खसले या हमरा सब दिस त त एते हवा बिहाड़ि एले तऽ खूब गाछ बिहाड़ि खसले या
नहि हमरा दिसन तऽ तेहन नहि छले मतलब हवा बरसाइत नहि छले लेकिन ई जे कहबै जे एकदमे पान पानि भेलए पानि झमैक भेला खूब बढ़आं से हँ हँ पानि भेला आ बिजली तेनाहिते करकै छलय से डरो लागैत रहै छैय निकले मे आ बाहर भीतर गेले मेलौ तऽ कनि अथी डरे लागैत रहे छैय लेकिन की करते काज लोक रहते तऽ जबै
रहतै तऽ जेबे कर जेबे कर सही कतेक हँ कते काल घर मे लोक बैसल रहैत तऽ जादब सही बात छैय
ई होइ छैय ने बारिश के मौसम मे अहाँ कतौ जाइयौ तऽ कीचिड़ कीचिड़ थाल सब रहत जतऽ तऽ घिन घिन लागैत रहै छैय ओ कनी नीक नहि लागैत रहै छैय सएह सब बात छैय
नैय हेतै तऽ फेर
सेहो से से हो छै अ आल सेहाय तऽ हू आलू के खेत मे तऽ की कहू आलू देने रहियै प्याज देने रहियै से सबटा मे पानि पड़ि गेलै कि ज्यादे पानि पड़ि गेल या तऽ भरि गेलियै एकदम से थाले थाल हो गेल खराब भ गेलै शैरे शरे जते कहलिये इ सब बढ़िया सबटा अथिये कलिए सब तऽ निकाले लियौ सबटा ओकरा की करबै ओ कनि कनि टा के छै कनिये कनिए टा के जहे छै कहलिये प्याज के क कचड़ी बनााकऽ खा लेबै आओर की करबै
हमरा तऽ अपने की कहु गहूंम में सूरा लागि गेला से ओकरा सुखेबे कखनो पानि आबि जाय छै ओकरा निकाल के ओकरा अंगना मऽ दै छियै आ ओ पानि कखना आबि जाइ छै आब आबु कखनो मेघ लागि जाइ छै ने आब केओ कहलक से हँ से ओकरा कनी दवाई अबै छै हँ से दवाई धऽ दियौ आब ओ ककरो सब मंगायब तहन नऽ दवाई देबे नीम के पत्ता अनलहुँ हऽ तोड़ि कऽ तऽ ओकरा सुखा कऽ कहलियै सएह धऽ दै छियै देशी इलाज कनि कऽ दै छियै आब ओकर ककरोसँ दबाइ मंगायब तहन जा कऽ ओ दबाइ देबै
सूरा की कहू ओहो सब बड़ बड
बड़ बड़ दुःख सबटा ओ कऽ देलक ह एते गहुम के की कहू आटा आ छटा कऽ देलक सूरा आ बड न नुकसान केलक ह आब नहि हो आब पानि भेलै दू दिना सुखेने रहियै कि कहू ओही मौसम मे सुखेने रहियै अखन कहलियै से हँ ओ
आ मोला जाइ छै ने ओकरा आ माइन सूरो लागि गेले आ आब तऽ अहाँ के सूरा से पूरा फटक फटक पड़ पीसवियो जे हेत एते से पीसिया केना हेते ए महिना मे मोला जाय छै ने भऽ जाय छै बड कष्ट छै
सबटा के रौद लगब पड़े छै ध्यान देबय पड़े छै कुम्हरोरी चरौरी सबटा फूफना जाए छै
छ आचार सब मे ई सब मे सबटा मे देखबै ह हँ ओ पूरा एकदम से लाइग गेल रहत ओ अहाँके दिक्कते होइ छै अहाँ दिसन आमके की छै आम अछि कि नहि अछि
हँ आम तऽ ऐछ बौआ हँ हँ एखन आम तऽ भेटैए हँ कनि हावा बिहाइर त सबटा झखैर उभ गेलैया लेकिन तैयो बड हँ अपना जोगर खूब छै फड़ल केते
अपन जोगर छै तऽ बस सै है छै आ की कहल जेतै आइ काइल तऽ जेहा दूटा भेट जायत अच्छ अच्छ अच्छ अच्छा हँ हँ सह देखियौ स निक नहि नहि नहि ई काज तऽ बड़ नीक करै छै एनहैते क क से ने
कहलियै नहि नहि बेचबै से इम्हरे आम्हरे कनि देब के फेर कनि गाम गमायइत कहिया से भतीजा के फोन करे छियै से बौआरो आइब कऽ लऽ जो नहि अबेया सुनते ने नहि
कहबै आम जतऽ तत रहलास सै होइ छै
काइल अबै छियौ रोज
तऽ अहाँ समय नहि मिलैत हेतै भोरऽ भ जाइत छै ने कखनो क समय नहि मिलल
हँ आब ओ आम रहताइ त तोड़बा लेली तऽ अब पाल पर आम कते क ह
आए काइल त रहत आम रातिमे दिनमे देखबै आम आ काइल जेबै तऽ देखबै जा सभटा तोड़ लेलकै एकटा रह
सब सभके झखड़ि गेलै सभ तोड़ि लेलकै तऽ एक गोटा के तऽ रह तहन केओ रहऽ थोड़े ने देतै अब अब पाल पर थोड़िये ने रहैत छै पाल पर तऽ तुरंते पाइक जाइ छै
पाइक जाइ छै
की करू तऽ हँ देलियनि हे काइल काइलो देलियन एक पथिया दऽ एलियन काकी के दऽ एलियन कहलियन
नीक केलियै नीक केलियै तऽ अपन ओहो अपन खेथिन तऽ के रहतै ने हमरो सबके की कहू हमरा सबके तो ओतेक नय भेल हमरा नय भेल हमरा ओतेक नय भेले कम सम भेलै जेहा कम भेल ह दूटा खा लेलु अच्छा ऊ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तय दुआरे तय दुआरे हुनका अपन बेचा गेलैन तऽ अपन किया नय आ ई ई जे लोक कऽ दै छै अपन वला बेच लेत आ तहन कहत कि खाय ले छैे नय आ नय कोनो नय ने अपन से त के केलिए एने से ओने के अपन दूटा चारिटा जे खेत त ओहिसँखी दूटा चारि टा खी लोक के देते आ की खेते जेहे कनि कहते तऽ जे खेलियै एकर बला नहि कहते तऽ ओहो अथिये छै
कट लै छथिन अपन बाँटि लै छथिन आब कालहि लेलखिन कहल कनि अहाँके कुम्हरौरी अछि हम कहलियै हँ येईछ हमरा रखने छियै भाय हम हँ नय आब अपन दऽ दै छथिन क्यो बनबै छथिन रखथिन तखन न ओ ओही समयमे खा लै छथिन जहन हरी सब्जी रहय छै सस्ता तखने खा लै छथि भाय ई ई कुम्हरौरी अदौरी तनौरी ई सब छै बरसात के सीजन हँ
तखने रहल सब्जी सब कनी महगा भेल आर तहन लोको अपन खरीदलक बनेलक या कहियो एना होइ छै जे मोन भेल जे कनिको खायके कनि इहै चटगर मटगर किछु खाय त
खा लै छथिन आ फेर हँ हुनका लगमे हुनका लग आब हुनका लगमे हुनका लग मे तऽ भाय भइए जाइ छ आब जकर बज छथिन तऽ देबहे पड़ै छै
नय नय से तऽ नीके करै छै से दऽ दै छियै तऽ से तऽ बढ़िआँ करय छीये दे नय से तऽ से तऽ निक निके केलौ एकदमसँ नय हमरा घर मे तऽ अपन बना लेलउ कनिके
बनेबै छियै तौ तीमनो बनबै छियै तऽ एक कटोरी देबहे पड़ैया तऽ
नय नय से तऽ नीके करय छी नय नय हँ हँ से तऽ ब तऽ अहाँके दैते नय तऽ दे सैएह तऽ होइ छै ने एक से सात् रहलक तहियो हम देलम कहियो अहाँ देलियै ते एना क कऽ अपन खा लेलक तऽ अपन सभटा सीधी ऊ ठीके रहय छै हं हं
पाँंच किलो के भंगने छलिये से भैर भैर दियाद मे बँटल यऽ आब ओ भैर दियादमे बुझियौ से हँ सबके घर मे आइ कदीमे
नय नय नीके ए तहन तऽ नीके भेलै आ कहियो हम हमरो सब के देबै से नय होईया लेकिन आहां के यै ए त आहा आबय छी त देय किया नय यैब ये किया नय नय आयब अहाँ जेना बजेबै कदीमा खाय लए सजमईन खाय ले जे खाय लेम किया नय एबय की ऐला नय छै ऐला नय ऐब ऐब ऐब किया नय ऐब सजमन खाय ले रखनें
लिया सिक मे टैंग क कहलियै रहऽ दियौ कदीमा राखल छै दूटा सीख बनेलियए आ दू हां हँ हम अपने बनबै छी हँ
सेहो निक केलऊ हं छाली अहाँके होइतो ये न मोटगर क छाली रहैये हमरा तऽ नै होइ छै हमरा तऽ पातर पातर छाली रहै छै ओ तऽ
सब ओ बला खाय छियै न थैली बला पीबै छियै न तऽ हँ तऽ ओहिमे की हम महींष के लै छियै दूध ने बौआ
तैं तैं तऽ तैं तऽ तैं अहाँके अहाँके देखलौं हम ओहि दिन अहाँ ओतऽ गेल रहौं तऽ से देखलौं मोटगर कथा छले एकदम बनबै मे। बड्ड नीक से ब देखियौ घीयो निकलि जाइए आर की घी आइ काल्हि निकल कत्ते महंग
तऽ बाजार बाला घी नै खाइ छियै आब ओ जे बनबै छियै आ वैह खाइ छियै हँ बाजार बला नहि खैत कहियो आइनो देबै तऽ कहत नहि
बाजार वला ओतेक अथियो नै होइ छै से तऽ नीके करै छी आब अपन अपन अपन नै नै ओहिमे नै ओहिमे नै कोनो स्वाद होय छै अपन घर के बनला किछो चीज ओकर ओकर स्वादे कनि अलग होइ छै आ बाजार के कत तबो लोक लै छै देखियौ एकत महगो परि जाइ छै लोक के आर ठीक नीक सँ नीक लगतो नहि रहल स्वाद नहि लागैत रहै छै ने ओहिमे
खरीदै छी हँ हम अपने बना लै छी हम नहि खरीदै छी ई सब चीज झूठ ठे किये कहु हम नहि खरीदै छी।
नहि नहि से तब आ भाइजी ठीक छथिन
हँ भाइ ठीक छै तखन सभ ठीक ठाक बौओ सभ ठीक ठाक सब बढ़ियाँ अछि एखन अहाँ के नहि एले लाइट नहि एले नै देखियौ केना उछन्नर दैये लाइट
नहि लाइट तऽ अखन नहि एलै
कोठा पर चलि गेल हेबै तखन
हूंम्म हूंम्म न अखन तऽ छते पर घूरै छी अंगना मे नहि गेलौं हें अंगना मे थाले थाल ऐ तऽ की घूमब छते पर कनि कहलियै जे घुरि लै छियै ओहिके बाद जैब जैब तऽ रोटी बनेब
नहि
हवा एक रति कऽ बहैये उमस टाइप के केने छै बारिश जे भेल छेलै ने से उम्मस टाइप के केने छै तऽ ओहन तऽ नहि अछि।
फेर बिजलाका दै छै कखनो लगैये बरसतै की की हेतै बिजलौक के दऽ कऽ चलि जेतै पूब तरफ सँ तत्ते मेघ लागल छै अन्हार गुज्ज कऽ कऽ अबै छै। आब की हेतै पता नहि।
नहि नहि नहि से तऽ देखियौ एहिठुमा की होइये एहिठुमा तऽ उमस केने छै
हँ मौसम छै पइन वला तऽ की कहै छियै पइन तऽ हेबे करतै एखन तऽ साउन